कि हाल समाचार छै
सभ सभ बढ़िआँ छै अपन कहियौ
एकदम बढ़िआ छै पुर्वा जना नै की सब आइ भेलै हन
हँ
आइ की सब भेलै हेन आइ तऽ अहाँके सोम छले ने दिनमे तऽ भोजन भात छल बा निक बानिक बकी आ दैनिक जीवन मे की सब केलहुँ
आइ सएहसभ रहय घरमे किछु खास नहि हमरा एक टा बगलमे उपनयन छलै तकर उद्योगमे गेलहुँ हकार पूरब
हकार पुरै ले गेल छल हुनकर केना नहि को दियै मने आइ उत्सव मनायल गेल सएह ने हँ उत्सव मनायल गेला ह यहाँ सबके
से सभ भलेए बहुत बढिया सब बहुत बढ़िआँ अपना मिथिलाञ्चलके जे हो बड़आ असगरे छथि
असगरे छैथ रात बरवा
बरुआकें भाइ छल
कए बर् गर् गर्व आठम छलनि कि ऊपर
नहि आठ सौ ऊपर भऽ गेल छैथ
हँ सु उपर हो बारह वर्ख ओ आ तहिमे आइ देखियौ आ मलेमासो समाप्त भऽ गेल अहाँके जें खतम हो गेल भने बात
हँ तऽ तैँ आइ शुरू भेलै आइसँ शुभ कार्यसभ शुरू हयत
अजुका दिन बड़ सुन्दर छलै आईजुका दिन
हू
मले अमवस्यो एले
अमवस्य छलै सोमवती अमावस्या पूजा पाठ खूब
बड़ा दुर्लभ अमावस्या छै ई सब बेर नहि होइत रहय छै
सब बेर नहि होइ छै मले मासमे
मले मास मे आबहो मले मास मे पढ़नाइ स बेर नहि होइत रह छै जे बहुत दुर्लभ छै इ
ह आ छैहे की
हँ
अहाँ सबके की सब भेलै
हमरा सभके ओहो हमरो सभके कोनो खास नहि तखन तऽ कहनए छलहुँ जे एखन आ घरके कनि जोड़ैया सब भऽ रहल छै घरहटके काज सब आ दोसर आ माओ छलथि कनि हँ पाबनि केने छलथि म
हँ गर्मी तऽ ब क बुजुर्ग बुढ़ बुजुर्ग के गर्मी एते में व्रत ते मे कनि मन खराब होय के डर रहे छै
मोन खराब ओनाहियो छै ने की कहै छै रक्तचापक समस्या छैन
छैे रहते छै आ
बुझु सामान्यतया बीमारी में आइ काल्हि के समय मे आब जायत र छै रखे छै आब मधुमे मधुमेह रक्तचाप ई सबके जे समस्या रहे छै चीन्नी बीमारी सबला समस्या ई सब तऽ खैर तऽ खैर जेना तना हमर माताश्री के मधुमेह के समस्या तऽ नहि छै लेकिन रक्तचाप के उच्च रक्तचाप वाला समस्या छै
ई छै तहन छै गर्मी कनि बेसी छै ताहि लऽ कऽ वर्षाके कोनो
तऽ कतेक के उमस रहैत रहै छै से जे साँझ पड़लाके बादो तफिस रहबे करै छै
बाद ओतबे रहैत छै ओतबे कोनो नहि भोरसँ जे भगवान ड्यूटी दैत छथिन अबैत छथिन काज क उगै छथिन भोरे से एकदम साढ़े छव बजे साँझ तक रहै छथिन
एक रत्ती जे छै से पात तक जे अगर सिहकतय से नहि दिन के तऽ एना लगैत रहै छै जे राही बटोहि तऽ दूरा गप एक टा कार पंछी तक जे छै अहाँ तऽ कतौ देखबै नै कखनो हँ साँझ के कनि समय ठीक भऽ जाइत रहै छै तऽ रहै छै
इहे छै बड बैस
तुरत बाकी हमर एहल अ हँ गर्मी मे ठीक ह बाकी हमर गप रहल हमर तऽ शैन रैब के पढ़ाय रहियै क्लास कहैत रहै छी ऑनलाइनसँ आ बाँकी दिन जे रहल
से अपन काल धन्दा
रजनी रानी जे छथि तखन समस्या जे होइत रहैया की कहू
गर्मी मे बिजली के तऽ बड पर
उहे न कहलौ जे सब जखैन बिजली रानी चैल जाइ छथिन कि हम या कनि टहैल के आबै छी तकरा बाद जे स्थिति जे गम्भीर भऽ जाइत रहै अछि नहि
आ पानि पड़त त तहू मे गायब भऽ जैत झाँट बिहार एते त तहू मे तार टूटतै पोल खसतै तहू में बिजली नहि
घ भऽ रहै छै
हँ
चैन्न नैय छैय
हमरा भाँज लागल छलए ओहोवला ओतुक्का की कहै छै बलराजगढ़वला तन अहाँके कहने छलौ क नहि कहलहु सायद ध्यान नहि अछि हँ विचार करै ओऽ टहैल केऽ एबे ओ पुरातात्विक विभागवला निकललै हेँ ओतुका जे व्यवस्था छलै अहाँके लगभग बिहान तऽ नहि आबि रहलै टिनका समय दै छलऽ एकटा बड़का किला छै बड ऊच
ओ तऽ बलराजगढ़मे
बलराजगढ़मे ओ निकललै हन खोदाय में पुरात्व विभागके जे व्यक्ति सब छलाह टा बड़ी बढ़िआँ चर्चा के विषय बनल छै
ओतऽ की सब आब दर्शनीया चीज की सब बुझ
बस अखन तऽ एहा चीज निकलल हन
किला के अवशेष
हँ किला के अवशेष सब निकललै हन आओर सामान सब तऽ नीके रह छै ओतुका जे महाराज सब जे रखै छथि कम से कम सुरक्षा सन नई भेल सबके लेल व्यवथा साकर से सब रखलखिन एखन आओर खोदाइ हेबे करतै अनुमानित भेलै हन अई चीजके लेल
ह एखन मतलब काज चालू छै ओतऽ
एखन कखन किछ निकलिय रहल छै ओना समय समय पर किछु ने किछु निकलते रहै छै
हँ
ओतुका एकटा कथा प्रसिद्ध छै ई छै जे ओतुका जे मुख्य जगह जे छै बलराज करके
हँ हँ
जेना श्रापित किछु किछु जगह नहि होय छै जे ओहि जगह पर अहाँ फल्लां काज चिल्लाँ काज नहि कऽ सकै छी एक मना रहै छै तेहने ओ जगह छै कहां दोन ओत खोदाइ नई कर जा सकैए कोई एहि लए क जे कोइ खोदाइके काज करै छै ओ फेर जीबैत नई रहै छै कयटा भ चुकल छै पहनहियो
तहन फेर केना भ भऽ रहल छै
नई तऽ ओकर आस पास के जगह पर होइ छै पल जगह के हँ ओ मुख्य जगह पर नहि होइ छै
अगल बगल भेल
किछु समय पहिने कहाँ दनी इंजीनियर साहेब क आलखिन अभियन्ता साहेब आयल छलखिन ओहि देखय ल हे फुसिए वला गप छै ई नहि हेतै हँ तऽ ओ एलखिन ओ खोदलखिन आ भाँज लागल जे हुनका अकस्मात मृत्यु भ गेलैनि फेरु आ को को को कर ैि समय मृत्यु भऽ गेलै
तखन तऽ ई आर भेलै सोग ब से
हँ
जे आखिर एना किया न कहै
हो रहै छै ई छै बगा कऽ नहि केलकै हन
अच्छा
से अपना भारत देशमे मिथिलामे बहुत रास एहन चीज छै न जकरासँ हम अहाँसभ अखन तक एखन तक अनभिज्ञ छी
आर भी किछ
हँ एखन तक अनभिज्ञ छी जे की सब चीज छै आ नहि छै
सही बात छै
ह देखियौ अहाँ एतुक्का जगह पर की कहै छै उच्चैठ भगवती जकरा अपनासभके काल्हि खुना गप्प भेल छला मधुबनी मे ओतूको कथा छै जे समयमे कालिदास छलखिन जे कनिआ से जायब तऽ मुर्देपर चढ़ि कऽ चलि गेलखिन बहुत तरहके कथास सभ कोइ कहै छै मुर्दा पर चढ़ि क गेलखिन कोई कहै छै जे ओतऽ संगी साथी में हुनका डर नहि होइ छौ कहाँ हम चलि जेबै त जब तो गेलखिन कहलखिन कि जे केना बुझबै ने जे हम आबि गेलियै तऽ कहल एतुका कारी छलै कि चून छलै तले पदलखिन बहुत तरह के कथा छै
बहुत तरहक कि छै ने हॅं
लेकिन किन कोनो कथा तऽ छै तो सॅं
किछु तऽ छै सत्य तऽ जरूर छै सत्य तऽ जरूर छै
पत ने अमूर का बिदेश्वर महादेव के कथा
सभ सभ जतेक धार्मिक स्थल अइ अपनासभके मिथिलामे सभसँ त्यो छै प्रायः
अपना यहाँ सत छी छिन्नमस्तीका बरका गाम छै हँ हँ से छिन्नमस्तीका
एक बेर हम गेल छी ओतय लेकिन एक बेर गेल छी दुर्गा पूजा के भीड़ रहै तऽ ओते नीकसँ तऽ नहि भेल दर्शन तैयो दर्शन भेल भगवती कित पास जे जखन पहुँचलहुं हमस तऽ कनि भीड़ कम भऽ गेलै
हँ हँ हँ
एकबार आर इच्छा अय जायके
नहि तऽ तेहन चलबे करू एक बेेर इच्छा हौ तऽ भैये आउ दुर्गे पूजाके समय एहिहिमे तऽ बड भीड़ रहत बलि प्रदान देखलहुँ कि नहि एतुका
बलिप्रदान ह देखलहु बलिप्रदान
हमरा तऽ आब देखियौ एकबेर हम देखने छलियै अहाँके कैथिनियाँ जगह छै हमर सभके घर दिश ओतऽ ओतय एक बेरमे जे बैल शुरू होइत रहै छलै दुनू दिन मिला कऽ लगभग पहिने हजार बारह सेता ह छै अहाँके छागर के बैल देल जाइ छलनि हँ हम एक दिना दू चारिटा के देखलियै हमरा हैदरा द्रवित भऽ गेल
हँ कनिक तऽ से भावना आबि जाइ छै मनमे छै
बलि प्रदान हम नहि देखै छियै ओना भेल प्रसाद भेटल तऽ ग्रहण केलहुँ हमरा नहि होइत रहैयए देखल
बाजय के नहि चाही ओहि परम्परा छी लोक शाक्त परम्परे बाज के नहि चाही लेकिन कनि तऽ मोन द्रवित तऽ भऽ जाइ छै ई बात तऽ सभ ई बात सत छै
ह मन द्रवित भइए जाइ छै आ से खूब बढ़िआं भए जाइ छै द्रवित बुझलियै हमरा देखल नहि जाइत रहि अछि नहि हँ तहन तऽ प्रसाद भ ऽ ग्रहण कलहुँ लेकिन आँख से
सम्प्रदायके लोक छी कनी सेहो बात
मानै छियै कतहु ने कतहु किछु ने किछु सत्यताऽ हेतै
छै हे भगवती माफ करतीै हमरा सबके लेकिन कनिक मन द्रवित भऽ जाइ छै सही सही बात छै अपन अपन आस्थाके बात छै आस्था विचार लेकिन बहुत अछि अपना मिथिलामे जे लोक घूमयके दृष्टिए सांस्कृतिक दृष्टिए धार्मिक दृष्टिए लोक जा सकैए आब सकैएा बहुत जगह छै
आ दोसर गप ई छै ने जे ओ कोनो चीजके रु के लेल हम अहाँ हम यहाँ विरोध विरोध करैके लेल ओ व्यवस्थाके पहिने गूढ़ ज्ञान हेबाक चाही
जरूर जरूर जरूर जरूर ओकर अहाँ की ओकर पक्ष विपक्ष सभटा ज्ञान बुझि कऽ ओ कोन आधारसँ शुरू कयल गेल छै ओकर विकल्प की हेतै सब परर विचार करय कऽ लोक विरोध करतै ने केओ करतै तऽ
ओना तऽ कहओ नहि सकैत छै नहि कहि सकै छै नहि कोनो मन्तव्य दऽ सकैत छै
कोनो मतव्य नहि द नहि भेलै नहि एक ई सैकड़ो हजारो सालक परम्परा छै धारणा छै लोकके विश्वास छै अपन एकटा
हँ
ओकरा एना तऽ नहि के तोड़ि देतै ना ब
भ गेल छलेकिन छिनमस्ती का एकटा